हेलो नमस्कार
नमस्कार
सब ठीक छै ने बहुत दिन बाद आराम सँ गप करबाक मौका भेटल छै आइ हमरा एकटा रोचक घटना याद आबि रहल छै सोच लियौ अहाँ सब साझा करी सुनब चाहब
जरूर हँ हमरसभ ठीक छै और अहाँ सुनाउ की बात छै अहाँ जखन कहानी सुनाबैत छी तखन सुनयमे बहुत मजा आबैत छै हम ध्यानसँ सुनि रहल तऽ सुनाउ
कल्हि साँझ हम गामक पुरान पोखरि कात गेल छलहुँ ओतय बेैसलापर बहुत पुरान याद सब मनमे आबय लागल वातावरण बहुत शान्त छल मन बहुत प्रसन्न भए गेल
पोखरिके बात आ वैसब सचमे बहुत नीक लागैत छै ओतऽ शान्ति सेहो भेटैत छै आद सोचबाके मौका सेहो ह तखन अहाँके की आद आबि लागत ह आगे बताउ
हमरा बचपनक दिन याद आबै लगल जखन हम दोस्त सब संग ओहि पोखरि लगै गेलक जाइत छलहुँ पूरा दिन हँसी खुशीमे बटैत छल ओ दिन बहुत सुन्दर छल
हँ बचपन यादऽ हमेशा खास होइ छै जिम्मेदारी कम रहै छै आ खुशी बेसी रहै छै एहि कारण सँ ओ समय जल्दी नहि भुलाै छै हमरा सेहो अपन बचपन बहुत याद आबै छै
तखन हमरा एकटा पुरान दोस्त सेहो भ भेट गेल बहुत वर्ष बाद भेट गेल पहिने तऽ हम दुनू एक दोसरके पहचानियो नहिह सकलहुँ फेर धीरे धीरे सभ याद आबि गेल
वाह एहन भेट बहुत खास होइ छै बहुत वर्ष बाद जखन पुरान दोस्त भेटैत छै तखन बहुत खुशी होबइत छै तखन अहाँ दुनू की की बात केलहुँ
हम दुनू बहुत देर तक बच बच्चपन्ना के बात करैत रहलियै स्कुल खेल शिक्षक आ पुरान शररत सब याद रखैत रहलियो बात करैत करैत समयके पता नहिह चलल बहुत आनन्द आबि रहल छल
ई तऽ सचमे बहुत सुन्दर भेट रहलै पुरान दोस्त संग मुलाकात होइ तऽ पूरा दिन फेर जीवन भए जाइ छै कतेको बात जे भूलय गेल रहै छी फेर याद आबय लागै छै मन बहुत खुश भए जाइ छै एहन एहन पल बार बार नहि आबै छै
हँ बिलकुल हम दुनू स्कूलके दिन याद करे लगलियौ कोना हम समयपर गृह कार्य नहि करै छलहु आ फेर शिक्षक से डाँट खाइत छलियहु ओ बात याद कर दुनू बहुत हँसलियौ पुरान दिनक मजा किछु अलगे छल आो याद कई मुशकी आ जाइत छै
हँ स्कूलके दिन सचो बहुत खास होइ छै तखन जिम्मेदारी कम रहैत छै दोस्ती बहुत सची होइ छै छोट छोट बातमे खुशी बहुत खुशी भेटै छै एहि कारण ओ समय यादगार बनि जाइ छै
फेर हम खेलक बात करय लगलियौ रोज साँझमे मैदानमे जुटल रहैत छलहुँ हार जीतमे बेसी खेलबाक खुशी रहैत छल घर से बजयबै लेल लोक आबि जाइत छल मुदा हम खेल छोड़य तैयार नहिह रहैत छलियौ
ई तऽ लगभग सब बच्चाके कहानी छै खेलऽके समय केना बीति जाइ छै पता नहि चलै छै तखन घड़ीके चिन्ता नहि रहै छै बात बस खेल आ दोस एतेक महत्वपूर्ण लागैत छल बहुत सुन्दर समय छलै
हमर दोस्त पहले जे आब सब बदलि गेल छै लोग व्यस्त भय गेल छथि पहिने जेक रोज भेट न होत छै मुदा पुरान दोस्ती एखनो ओतबे मजबूत छै ई सुन के बहुत नीक लागल
सच दोस्ती समय से कमजोर नहि होइ छै भले भेट कम होय मुदा अपमान बनल रहै छै जखन दोस्त भेटे छथि तखन लागैत छै जे कखनो दूर भेल ये नहिह य दोस्तीे के खास बात छै
फेर हम दुनू पोखरिक कात बेसीे के सूर्यास्त देखैत रहलहुँ आकाशक रङंगग धीरे धीरे बदलैत छल दृश्य बहुत सुन्दर लगैत छल वातावरण बहुत शान्त छल मनमे अलग तरह खुशी छल
हँ आ प्रकृर्ति सुन्दरता आ पुराना दोस्त दोस्त के साथ दोननो एक एक स भेटि जाय तऽ समय यादगार बनि जाइ छै एहन पल जीवनमे बहुत कम आबै छै एहि कारण एकर महत्व बेसी होइ छै ससमे बहुत सुन्दर अनुभव रहल
जखन घर जायबाक समय भेल तखन हम दुनू एक दोसरसँ फेर भेटबाक वादा केलियौ विदा लेबाक समय थोड़ा भावुकसँ लागत लागल मुदा मनमे खुशी छल जे फेरसँ भेँट भेल बहुत नीक दिन रहल
बिलकुल कखनो कखनो एकटा साधारण मुलाकात सेहो पूरा दिन खास बना दैत छै अहाँके ई कहानी सुनयके हमरो सेहो बहुत नीक लागल पुराना दोस्ती आ पुराना सभके अपन अलग महत्व होइ छै सचमे बहुत सुन्दर अनुभव रहल छै
घर आबला बादो हम ओहि मुलाकात बारे मे सोचैत रहलिय बहुत दिन बाद एहन खुशी महसूस भेल पुरान दोस्त से भेंट सच मे खास रहल मन बहुत हल्का आ प्रसन्न लागैत छै ओ दिन आसानी से भुलाय न जायत
हँ किछु मुलाकात एहन होइत छै जे तेलमे बसि जाइत छै ओहन आदके सोचैके मुस््की आबि जाइत छै जीवनक व्यस्त बीच एहन पल बहुत मूल्यवान होइत छै छै एहि कारण दोस्तीके हमेशा संजोगके राखैके चाही बहुत नीक अनुभव रहलै
अब हम सोचि रहल छी जे जल्दी फेर ओ दोस्त से बैट करी बाकी रहल पुरन दिन कतेको कहानी फेर याद करबाक अछि ओ सङ्ग समय बिताबयमे बहुत आनन्द आबैत छै मित्रता सचमे अनमोल होइत छै
बिलकुल सही कैत छै सच मित्र जीवनके बहुत पैघ धन होइत छै कठिन यात्रामे सेहो ओ साथ दैत छै एहि कारण पुराना मित्रके बना रखैत छै ई सम्बन्ध बहुत खास होइ छै
हँ ई मुलाकात हमरा एकटा बात फेरसँ सिखा देलक जीवनमे सम्बन्ध महत्व बहुत पैघ छै समय निकालि कऽ अपन लोकसँ भेँट करैत रहबाक चाही एहिसँ खुशी खुशी बढ़ैत छै आ याद सब सेहो बनैत रहल छै
बिलकुल सही आइ काल्हि ही सभ अपन अपन काजमे व्यस्त भए गेल छथिन मुदा अपन लोकके लेल समय निकालयके बहुत जरूरी छैे संबंध के मजबूत रखबाकके लेल बातचीत जरूर होइ होइ छै नहि तऽ दूरी बढ़य लागैत छै ई बात हमेशा रखबयके चाही
हँ ओहि दिनक बाद हम किछु दोसर पुरान मित्र सभके सेहो याद करय लगलियौ सोचलियौ जे बहुत दिनसँ हुनका सभसँ बात नहि भेल छै कतेको लोकसँ सम्पर्क टूटि गेल छै फे से जुड़बाक मन करय लागल ई विचार बहुत नीक लागल
ई तऽ बहुत सुन्दर बात छै पुरान मित्रसँ फेर बात होइ तऽ बहुत खुशी भेटै छै एतयके पुराना याद फेर ताजा भए जाइ छै समबन्ध फेरसँ मजबूत बनय लागै छै एहिसँ मन सेहो प्रसन्न रहै छै
दोसर दिन हम एकटा पुरान मित्रकेँ फोन कयलियौ पहिने तऽ ओ हमर आवाज पहचानि नहि सकल मुदा जखन हम अपना परिचय देलियौ तखन ओ बहुत खुश भए गेल बहुत देर तक गप गप चलैत रहल समयके पता नहि चलल
ई तऽ बहुत नीक बात भेल अचानक पूरा मित्रण फोन आबि जाइ तऽ ककरो खुशी भए जाइ एहिसँ बुझाइत छै जे मित्रता एखन जीवन छै बस पहल करबाक जरूरी है होयत छै बहुत बहुत सुन्दर अनुभव रहल छै ई
हँ हम दुनू पुरान स्कूलक बात करैत रहलिय शिक्षक खेलक मैदानक कक्षा सभक चर्चा भेल कतेको घटना फेर याद आबि गेल हम दुनू खूब हँसलिय मन एकदम ताजा भए गेल
हँ पुरान बात सभमे अलग मिठास होइत छै जतेक पुरान आदमी छै फेरक लागैत छै एहि कारण लोको बार बार ओहि बातके याद करै छै ई जीवन सुन्दर हिस्सा सुन्दर
धीरे धीरे हमरा बुझाायल जे खुशी हमेशा पैघ चीजमे नहि होइत छै कखनो एकटा फोन एकटा भेट या एकटा बातचीत सेहो बहुत खुशी दए सकैत छै बस अपन लोक सङ्ग जुड़ल रहबाक जरूरत छै ई बात बहुत नीक लागल
होइ छै खुशी अक्सर छोट छोट बात मे छिपल रहल छै लोक ओकरा खोज मे बहुत दूर चलि जा छै मु तऽ असल खुशी बहुत नजदीक रहैत छै बस ओकरा महत्व बुझाय के जरूी छै तऽ ई बहुत सुन्दर से
ठीक अछि तब बादमे बात करू
ठीक बा जाउ नमस्कार सर नमस्कार